हेलो क अी जी की हाल छै यै
ठीक छै
आँ
ठीक छै
ठीक छै कतऽ छी
भोरमे एना की बाजै छियै
ओ फेसियल लगेने छियै ने उह धइ
तऽ फेस तेल मुँह मे लगेने छियै मुँहके अन्दर लगेने छियै अइये कोन फसिया लगेने छी
की बाजै छै
अंजली जी कोन फसी लगेने छी मतलब कोन कंपनी के लगे छै ऐ आलू आलू कम्पनी के अच्छा अच्छा केहन ओकर छै मतलब कि ओकर रिस्पॉन्स केहन छै अहाँके चेहरापर केना की यए ग्लो वगैरह ईसभ केना की यए
कलू आयय
खलुआ यए
हू
तहन तऽ छोड़ि दियौ ने तहन कथी ल ओ कम्पनीके अहाँ ढोइ रहल छी
डी लगाबी ख् लोको आ छै
एना किया एनाकिया
भुल जाइ छै ने मने कै से
लै नहि त एना किया विसर जाइ छै छीिय अपन चेहरा के लोग आइ काल् देखे छियै लोग सारा किछ बिसर क अपन चेहरा पर ध्यान दय छिये हम सुन्दर लागी गोर लागी एकदम चेहरा पर एकदम लाइटिंग रहे आइ काल्हि देखे छियै ने पेरसियाामो लड़की के चेरा परे एते मस्त लाइटिंग रहे छै जे ओकरा सामने गोर फेल छै अहाँ सब के तऽ कलर तेहने ये ने अगर कनि अहाँ सब मेंटेन क देबे ने आ कनि लाइटिंग चेरा पानहि देबे तऽ अहाँ सब के आगे मे गोर लड़की फेल छै ये
हमरा चन्नइ होइ हकी कहत
किियाक नहि घरमे रहैत छी तऽ किए नहि कऽ पाबैत छी तऽ पोरआ पानि अहाँके ने कोहिआ पानि अहाँके यऽ ह ए त इटे कर क य चेहरा बडी सारा कुछ इएह सब तऽ हमरा बनबे के कि यी चार तीन चार महीना हो अपन आराम कर कर तऽ अपन सोशल मीडियाकके जे पढ़ाइ अहाँके बताउ पढ़ू आओर सीखू लेकिन एते दिनमे हमरा अहाँके पूरा चीज एकदम मस्त चाही
सीखू कथी हमरा एप इंस्टीट्यूट देखब हमरा हम सिखके हमरा
छै ने ाटा एनालिसिस कर के न ह
ह
डाटा एनालिसिस कहाँके कोर्स करबाक ने नहि तीन घणटा चार घणटा को छी ओहिके बाद त फेना घरे पर हबै ने हँ तऽ लैपटॉप लऽ लेब मस्त घर पर एकदम प्रैक्टिस करब प्रैक्टिस करब ओहिके बाद अपन शरीर परर ध्यान देब शरीरके सङ्गे सङ्गे हमर सारा किछु पर ध्यान देबऽ पड़तकऽ आँ हँ ठीक छै लेकिन फर अरे करबै तऽ ओहिके लेल हम छी नहि यऽ अखन अहाँके तुरन्ते अहाँके मतलब कि ओते तऽ अथी नहि भेल छै ये कङ्ंगाली ओते नहि छै जे आबिते देरी नौकिये नौकरी मु मुफफरपुर नहि छै जे माताजी के ओते नहि भरोस भेलनि जे हमर बच्चा दू तीन महीना रहत तऽ बैठा कऽ सारा कुछु कऽ दियौ
नहि नहि बच्चे के नहि छै भरोसे एते ठीक छै किियकि हम बैठऽ नहि चाहै छी हमरा मन नहि
अपन कनि मुँहो तऽ कनि होइ छै जे कोनो बात नहि छै बेटा अहाँ एतेक दिन केब आहा दू महीना तीन महना छी हमरा लग विवाह भऽ गेल यऽ तऽ अहाँ जे छै से आरामसँ हमरा ओतय रहू एगो कहबाक एगो मुँहके कनि वाक्य होइ छै ओ आहा ज्यादा नै बाजू हँ ठीक छै हमरा तऽ बाज कह के ने यै ना किया तऽ आब अहाँ आब जेलर जहाँ एलहुँ हन
हँ
ह हम बजै छी तऽ फैक्ट बात बजै छी हम गलत किछु बात नहि बझै छी ई सब घरमे एहन हेबाक चाही आ होइ छै लेकिन हम तऽ अपना केसमे नहि देख रहल छी
हँ अपना केश मे नहि देख रहल छी तकलीफ त कनि हमरा भऽ जाइए चलू
नहि अहाँ नहि देखू कोइ बात नहि किियकि हमर यही हुनर जे छै ने कमाबैके एक बार जे हम घरमे बैठ जेबै ने तऽ ओरा बाद हमरे मन नहि करतै कि हम बाहर निकलियै जॉब करियै
एहन नहि होइ छै एहन नहि होइ छै एहन नहि होइ छै एहन नहि हो छै बौआ अहाँ जेना सोचै छियै एहन नहि होइ छै बुझलियै एहन नै होय छै
हमर अपन मन से हम गेलियै ठीक छै वहाँ द
हँ चलू ठीक छै कै कोनो बात नहि छै जेना अही कहि रहल छी जे हम अपन मोनसँ गेलियै अहाँ दोसराके ब्लेम नै
कियकि हमरा एतौ आबेके जिद्दे वही रहै कियकि हमरा ए
ह अरे बाब त हन त दुआारे तऽ अहाँके झुट्टे फुसे के भूत लागै छलै प्रेत लागै छलै किएक तऽ अहाँकेँ ओतय मुजफ्फरपुर जाइके छलए
हँ तऽ हमरा रखबे के रखलि
नहि नहि कोनो बात नहि छै खरी कोनो बात न छै अहां के भूतो के बारे में पता चल गेल हमरा प्रेतो के बारे मे पता चल गेल सब किछ के बारे में पता चल गेल आब ते एते एबे ने ते एते भूत प्रेत साँचो के बोन के राख खिलेबै ह हिल नै दैब बौआ अच्छा की सब खेलियै बौआ अहाँ
आम खेलियै पांव भाजी जी
ए पांव भाजी खेलियै लीची के मौसम चलि रहल छै पूरा दुनियां मुजफ्फरपुर के लीची के दीवाना भेल छै लीची नै खाय छी आम नै खाय छी आम नै आम तऽ भेटय छै ने एखन बढ़ियां रेट
हँ लेकिन हमरा नहि खायके हमरा कोइ उ सबमे इंट्रेस्ट नहि है हमको हमरा चिकेन बिरियानी
दु बहि अहाँ जे छी न आ सहीमे कहै छी अहाँ अहाँ अजीब किस्मिके प्राणी छी
एनाही छी
नहि नहि अहाँके एगो बात बताउ जे आमके सीजन अगर अहाँके गाछीमे फड़ि जायत ने अपना गाछीमे कटरामे तऽ आम खाइत खाइत आ भेजैत भेजैत अहाँ थकब नहि पप्पाके भेजब एक बोरा मम्मीके भेजब एक बोरा सभके भेजए पड़त अहाँके एकह बोरा तैयो नहि खतम हेत अगर आमके सीजनमे गाँवमे रहि गेलहुँ तऽ एतेक गाँवम आम अरे अहाँ केहन बानलियै आमके प्रोटीन अहाँ बुझैत छियै आमके बारेमे सर्च मारि कऽ देखियौ जे आममे कोन कोन मिनरल आ कोन कोन प्रोटीन अबैत छै अगर एक महीना अगर आम अहाँ सरिया कऽ खा लेलियै ने एक महीना बाप रे बाप चेहरा गुलाबी बना देत
उंह
एतय तऽ खैर कोनो बात नहि छै एतय तऽ हम अहाँके गुलाबी मानब
आवाज आवाज बहुत अबैयै
बहुत अबैये कि कम अबैये
बहुत ओ पंखा चलैके
कहाँ चलै छै एतऽ कनि बिहाड़ि चलि रहल छै तऽ बिहाड़ि देखियौ आब घरमे आबि गेलियै तऽ बिहाड़ि कम भऽ गेलै बाहर कनि गेल छलियै
हूँ
ताँहि दुआरे बिहड़ि चलै छलै
माँ कहाँ बहुत बढ़िया
ऐं
तेज
तेज आहा बड्ड छी तेज तऽ हम बचपनेसँ छी ओकर तऽ हमरा सर्टिफिकेट नहि चाही लेकिन कनि लोकके समयके हिसाबसँ कनी लोक अथी भऽ जाइ छै तैं दुआरे
हँ चलु जादा भाष
भाषन ने दिए अहाँ के बहुते जनयछी तेज त एते छीिय ने जे औंगली लगेबै तऽ लोकके उऔंगली अलग भऽ जाइ छै
ओ
लेकिन
लोकके नहि करै छै किछु अपन करयके छै
कहै छ लेकिन कनिआँके आगूमे तऽ चारा बड़का बड़का रङ्गा बिल्ला एकदम बिल्ली बनि जाइ छै भीगी बिल्ली
अच्छा
सहिएके सुनै छलियै खिस्सा हमस हे कुमार जहन छलियै तहन हमस खिस्सा सुनै छलियै बौआ बड्ड तू कहै छह ने बिआह बिआाह सरवा एक बेर जँ बिआह भऽ गेलहुँ ने
कििया अहाँ बिियाह बियाह बिियाह बियाह करैत रही बझल
आँ
अभी
त बिह बाह अहाँके बिआह करैके नहि मन छैलए नहि छलै तऽ दू साल के बाद तऽ होत ने ह दू सालके बाद तऽ बियाह करय क परम इच्छा जयतै
लेकिन हहाँ अऐसन हम ओतावला नहि रह
उतावला के बात नहि छै उतावला के बात नहि छै ओ समय के प्रति ओ सब के से उतावला पन हो जाइ छै की भ गेले किस्मत में लिखल छले किस्मत में लिख सख छल अहाँ सङ्गे हमर विवाह हेबाक जेकरा संग्गे जे वि्य अथी जेकरासँ हाथ धर कऽ हेबाक छलै भऽ गेलै आब ठीक छै अहाँ हमरा जिबनमे लिै हम अहाँके जीवनमे गेलहुँ तऽ कोनो बात नहि छै आब दुनू आदमी मिल ओहि चजेबै इएह ने जीवन छै आओर की छैीन हँ एहन छियै आँ हेलो
भगवान एकेगो जिंन्दगी दै छै ठीक छै एगो होइ छै जिन्दगी जेमे मेहनत क के लोग अपन शौख पूरा कऽ के जिये छै आओर एगो होइ छै जाहिमे गुजारा कऽ के जिये छै तऽ जे गुजारा कऽ के जिये छै ने ओ जिंन्दगी भर गुजारे करैत रहै छै ओकरा दुखे रहै छै
न ई यहाँ के सोच गलत य एगो बात कह य यह के दुनिया बहुत देखे छी अहा के बाहर जे चका चंद के दुनिया बेसी देखाबे छै
हम चक्का चाँदके बारेमे नहि बात करै छियै नॉर्मल जे बेसिक चीज इन्सानके जियै लेल चाही ने ओहो होइ ग छै
ई सब वहाँके दे वहंके सब देब अखन की जीवन भेलै ह भोसााा
ठीक छै राखू
रखिू तऽ